हेलो हँ सखी हेलो की कर रहल छियै
किछु नहि करि रहल छियै बस बैठल छियै अहाँ की करै छियै अहाँ ठीक छियै ने
हँ हँ हम नीके छियै अहाँ अपन कहू केहन छी
हमहुँ ठीके छियै। हँ बच्चा सब केम छै
बस ठीके छै एकटा हमर आगूमे खेलैत छै अ आओर अ बड्ड दिन भेल छलैए बस बड़ दिन भेल छलै अहाँसँ गप्प नहि कनेे रही कहनेे रहियै तऽ कहलियै कि आइ कनि गप्प कर लैत छी कम से कम अहा सभ हँ हँ नहि नहि हाल समाचार लेते रहबाक चाही ने भाय अहाँ हमर सखी छियै तऽ केहन छी नहि छी अभी गर्मी के छुट्टी भेल छै तऽ बच्चा सब सगे केहन बीते छै दिन
ह ठीके करलियै फोन कर लेलियै बड नीक करलियै हमे तऽ सोचलियै ने ब अच्छा सब नहि दै छै मोबाइल मोबाइल देखैत रहैैत छैय देखैत रहै छै
हँ आइ काल्हि के बच्चा के तऽ सही छै ने कि जब बच्चा सब जब बच्चा पकड़ लै छै मोबाइल एक बेर हाथ मे ओकर बाद तऽ कतो कतो रहीयो किधे दे बैठे एक बार दे बेटा एक बार लेकिन नहि सुनै छै लागै छै कि एकदम
नहि दैत मोबाइल चलल तऽ टी वी देखत टी वी चलत तऽ मोबाइल देखत
बस बस बहिन हमरो घरके ओहि हाल छै हम तो कनि कम दै छियै
नहि हमर त बड देखने छ मोबाइल छोटका तऽ बडडूज जे रति तक रखे छै बहीन की कहब हम
नहि हमर हमरा तऽ काज भेटल छै नहि कारयके से बुझलियै हँ हँ से से हम कम देय छियै कियाकि हमरा नेट बचबे रहे के रहये पड़े छै ने नेट रहल तखन ने हम काज करय छी
नहि ठीक करैत छिये अहाँ हमर बच्चा दीदी छै
हँ ए जिद्दी तऽ सभके बच्चा रहैत छै लेकिन हम सोचलियै कि कन काज भेटल छै ओकरामे पाइयो भेटैएा तऽ किया नहि हम अपन काज करू बच्चा सबके की छै खाली हँ आब बच्चा सब की देखत बहिन खाली रील्स सागल पागल जेक करे छै वही
वही देखत छै वही सिखत छै
हँ सिखबो करै छै ओहे कहत कि हँ से से हम नहि दै छियै
जेन जे करै छै ने रीलस मे ओहन ओहन करे छै हमर बेटी जे छै जोड़ी सम दे छै खान बनबै ल ओह उहे सभ करै छै तऽ को पन्नीसँ चूड़ी बनबै छै तऽ पनीर से हे बनबै ह यही सब करै छै दूनू मिल केँ
कहियो तऽ बर्बादी करे छै ई नहि बुझै छैियै किओ हँ ई नहि बुझै छै कि ओकरामे ओ झूठ सच देखा के खाली अपन अ दे ई पााय बढ़बे ला करे छै हँ भी उ बढ़ावे छै ओ बच्चा सब नहि बुझै छै हँ बच्चास सभसँ खाली सोचै छै कि ओ जे करै छै से हमहूँ कऽ कऽ आ पैसा कमा लिअ या माँ पाप्पाकेँ दिखा दिअ कि देखियौ हम एहन काज करै छी ई हम सिख लै छियै
बडी बदमा बदमाशी करै छै बड बदमाशी कर गरमी छूट्टी भेल छै तऽ और दिमाग खराब
हँ तऽ कतहु के प्रोग्राम नहि केले
नहि बहिन अभी कतहु के नहि करै छै
तऽ कतहुके प्रोग्राम बनै छियै आँय
अहाँ सोचै छिय की
हँ सोचले तो छियै आ त अहूँ कहबै तऽ दुनू परिवार सङ्गे कहि कऽ आ कहीके प्रोग्राम बनाबैत छियै कतहु के दू चारि दिन के प्रोग्राम तऽ सुनू ने ह हमर घर से लग के मैच छै सिक्किम बुझलियै आ ओत बड सुन्दर अभी मौसम छै एकदम ठंडा मौसम छै तो सिक्किम मे चलियौ ने कनिक सिलोगुड़ी घूम लेबे लता गुड़ी जे रहे छै लता गुड़ी जगह छै ओतौ घूम लेबे एक दिन
अच्छा चलबू चलू
हँ आ दोसर दिन निकल निकल जायब हमस उठाम सिक्किम
सिक्किम चलअ हँ चल
हँ
हम नहि गेलियैना खाली सुनै छियै बस
ओ नहि गेलियै यए हँ हम गेले छियै लेकिन नहि हम गेले छियै लेकिन दस बारह साल पहिले गेले रहौ तो आब आब दस बारह साल पहिले में तऽ बडड अंतर छै आब तो बड कुछ बना देले ये
हँ अन त तो छाय बहिन
हँ आ बड्ड किछु बना देलैए तऽ सोचै छियै कि एक बेर आ बच्चा सभके भी घुमा देवल जाय हम आ हमर मालिकके घूमल छियै
हम नहि घुमल छियै हमे तऽ सुनलियै खली ने लेकिन घुमल सुनै छियै
तऽ चलू एहि बेर के प्रोग्राम करै छि यै ओते चले छियै
चलू चलबै हम पूछै छी अपन मालिक स
हँ पूछू ने तब नहि हेते ने तऽ देखियौ अहूँ के मालिक के छै छुट्टी के दिक्कत आ हमरो मालिक के कन छुट्टी के दिक्कत छै तो कहे छियै कि सेटर्डे सडे छियै आ सटरडे से हां आ सैटरडे संडे के दू दिन के छुट्टी उम्हर भए जेतै आ मनडे नहि तऽ ट्यूजडे के हमसब रिटर्न भय जेबै तऽ दुइये दिन के ने छुट्टी लागत अहाँके
चलू ने तऽ चलू चलबै हमे कहे कहेब हमहुँ कहेब आ रात क कहब
हँ आ ओतऽ जाने छियै अहां ओतय जाने छियै बड सुन्दर एकटा बाबा मन्दिर मिर छैइ गेंगटोक के पास हँ मतलब चाइना बॉर्डर जे छै ना तऽ सिक्किम से लगले न छैइ
औ
ओतऽ ओतय एगो बाबा मंदिर छै बाबा मंदिर जानै छियै कची एकथी
नहि जानै छियै बहिन हम त
एक तऽ सिपाही रहै बुझलियै हमरा नाम तऽ हमन हं हम हमरा नाम तऽ नहि गुजल अछि बिसैर गेलिये से ओकर ने आत्मा ओतय काज करै छै आ हर ये हँ हर रोज दिनमे कपड़ा उपड़ा आइरन कऽ कऽ आर ओकर जूत्ता पॉलिश कऽ कऽ सब कुछ रख दै छै आ रातिमे आ जे सुबहमे सब उठै छै आ देखै छै तऽ ओ कपड़ा रहत ओकरामे पूरा मोचरायल तोचरायल रहत जेना पहिरै छै आदमी त तेहने हँ आ अं ई जूता सबमे कादो कीचड़ लगल रहे छै हर रोज आ केतना कोइ सोचलक कि हम देखै छी कि मतलब ई सच छै कि झूठ छै तऽ कोइयो नई रिकॉर्ड होइ छै
नहि होइ छै कोन
हय तऽ कहल जाइ छै कि ओ बाबा मन्दिर छै बुझलियै आ ओ अभियो तक हां आ उ जानै छियै जब ओइ समय मे चाइना से लड़ाई भेल छलैय त उ पता ने केतना गोली लागलेमेंकम से कम दस बारह गो आदमी के मारके मरल आ ओ इतना देश भक्त हँ आ ओ इतना देशभक्त आदमी बहीन कि सोचियौ कि ओकर आइ तक आत्मा ओतय रक्षा करत छै हमर सभके सीमा क'
तहन बड नीक आदमी रहल तब त्तऽ
हँ तऽ से से सोचै छलियै कि एहि बेर जेबै पिछला बेर नहि जा सकलीय रहे रहे
नहि त'चलब चलब तऽ घूमब इसभ चीज घूमयके जाय चाही देखयके चाही
बच् सभकेे देखबा के चाही
नहि नहि चलब बहिन चलब अहाँ बात करू न हमहुँ बात करै छी तब
हँ तब चलब अपना पैकिंग उकिंग कर लिअ हमसब भी पैकिग कर लय छी लेकिन ओतय ठंडा रहय छै अहाँ
अच्छा ठण्ढो रहत अच्छा रख लेब ठण्ढाके कपड़ा हम
कपड़ा ठण्डा के नीक से रख लेबै कनिक जादे रख लेबै कियाकी देखियौ बच्चा सभ छोट छै ने तऽ कतहु भींगा देत या किछु करत तऽ अहाँ गर्मी गर्मीके नहि रखब अहाँ ठण्डाके रखब हमहुं जाइ छी तब पूछि लै छी अगर हँ कहथिन मालिक तऽ हमहुँ जाइ छी तब पैकिंग कर लेबै ऐसे कह मालिक कहले रहथिन कि नहि हेते तऽ गर्मी छुट्टीमे हँ कतहु ने कतहु के प्रोग्राम करब तीन चारि दिन के
हं तऽ चलब ने वंही चलब
अहाँ परिवार के नाम सुनत जे हमर मालिक तऽ ओ तऽ एके बेर मे तैयार हो जाइ छथिन बुझलियै
ठीक छलै चलबै
हँ भैया से हुनका खूब पटय छै ने
दोस्त छै दुनू
हँ दोस्त छै दुनू एके जकां छथिन दुनूके मनके खूब मिलैया बात दुनू गप करय जे छथिन तऽ लागै छै कि मौगियो मेहर के ओ फेल कर दै छथिन एहन गप करै छथिन दुनू हँ नहि हँ से से तऽ हम सोचलियै कि तब ठीके छै अहूँ के अहाँ आ हम रहबय अपन सखी बच्चा सब रहबे करत अपन दोसरमे मिलल आ ओ सब के त भाय गप
हँ तऽ चलब हँ चल चलब
हँ अहाँसभके नाम सुनि कऽ तऽ ओ मना नहिए करत तऽ हम सोचै छिय ओकरेमे कर लेब काज ठीक छै ने हँ हँ
त सब कहूँ खान पीने भए गेलै हं
हँ खैान पन भए गेलै आब बस बैसल छलियै तऽ आ सोचलियै अहाँ से गप्प करलियै देखियौ गप्प केलियै तऽ एकटा आ नीके कन्ना काज भेलै के एकटा प्रोग्राम भेट गेलै हहा प्रोग्राम बनि गेलै हँ तऽ ठीक छै बहिन हमहुूँ देखै छी छी मालिक से गप्प कर ले छी अहूँ समय देख के मालिक से गप्प कर लियौ
हँ हमँ करब हँ तब हम अहाँके फोन करब
हँ करियै करबै करबै ठीक छै हम रखियै तऽ
ठीक छै बहिन तब राख
ठीक छै राखे छियै हँ राखे छियै ठीक ह